हं
हेलो की हाल समाचार यऽ
बढ़िआ यऽ अपन कहू
ठीके यए अपनो
की करै छिय
किछु नय अहाँ बताबु की सब कऽ रहल छियै
हम तऽ किछो नय करै छी अभी
की नाम अइछ भेल अहाँके
हमर नाम भेल साधना देवी अहाँके नाम की भेल
हमर नाम भेल आशिका कुमारी कतयसँ बाजै छियइ
हँ हम बड़गाँंव से बाजय छी
अच्छा के सब यऽ अहाँके परिवार में
हमर परिवार में
विवाह भऽ गेल अहाँके
विवाहो भऽ गेल आ तीनटा इो पुतो या
अच्छा अच्छा की सब नाम अछि छै धिय पुता के
धिया पूता के
हँ
मुस्कान कुमारी यए मनस्वी कुमार यए अक्षित कुमार यऽ
अच्छा पढ़ै लिखै छै सब
ह सब पढ़ै लिखै या
अच्छा
आओर सब कहू
ठीके या आओर सभ खानासभ बनि गेल हँ हँ हँ हमू ठिके छि
नहि खाना नहि बनल यए
अच्छा की सब बनतै
की बनय मछली ह रोटी बनैब
अच्छा माछे चलते आए
हँ माछैे चलतै
के बब यऽ अहाँके घरमे
घरमे तीनू बच्चा ये हमर हसबेंड जी ये
अच्छा
आ धिया पुताके बाबा छै
अच्छा अच्छा कि करै छथ अहाँके पति
पति कि करैतियै दुकान करै छथिन आ कैमरा तेमरा चलबै छथिन
अच्छा गाँवेमे रहै छथिन
हँ गावे मे रहैय छथिन्ह
अच्छा दियदनी सब यए कि नै
हँ द आदमी सब तऽ यए बाहर रहत यै सब दिल्ली
अच्छा सभगोटा संगे रहै छियै
हँ हँ संग रहैत छै
अच्छा
अहाँ की करैत रहियै
हम किछ नहि बसखने कनि टहलहुँ मित्र सबके साथ
अच्छा
हँ
अहाँके खाना बनि गेल
नहि एखन तऽ नहि बनल यऽ अखन सभ चाह पीलक किछु समय पहिले
अच्छा
हँ
अखन चाइए भेल या
हँ अखन चाइए भेल यऽ
अच्छा
हँ
आर सब मम्मीसभ ठीक यऽ
हँ सब ठीक य
अच्छा
हूँ
और बताउ ज्योति सब ठीक यऽ
हँ ठीक यऽ ओहो सब सब ठीक यै
अच्छा
हँ अपन ससुराल में यऽ अभी तऽ
औ
हं इम्हरे गेल अभी ओते य अहाँ की कऽ रहल छियइ
हम की करब धिय पुता के जा छी खाय ले दै लए नाश्ता करब
हँ फेर पढ़बाके समय भए जेतय
हँ
हम्म
धियापता नस्तऽ ल बैकल य
अच्छा
हं
हं माछे रोटी चलतय
हँ मछ रोटी खैतय
अच्छा
अहूँके खायके ये तऽ अहूँ चलि आउ
लग में रहतहुँ तऽ जरूरे चलि एतहुँ
हँ तऽ से कते दूर में अहाँ छियै
हँ
कोनो गाड़ी पकड़ कऽ चइल एबै
हँ से तऽ छय लेकिन कने सबेर कहतियै तऽ चैलो एतै अब तऽ कने साँझ भए गेल तऽ
अच्छा
हँ
तब अहाँ के कार्य सब केहन चल रहल छै
बड सुन्दर चलैत यए
अच्छा
हूँ अहाँ के पढ़ाई केहन चले छै
हमरो पढ़ाइ ठीके चाइल रहल यऽ
एगजाम भऽ गेल
हँ इम्हरे भेल परीक्षा आब
अच्छा
हँ प्रैक्टिकलो रहए हे ओहो भेलै आब परिणाम जहिया आबए
अच्छा
हूँ
के बाद त फेर तुरन्त नाम लिख
हँ हँ फेर नाम लिखायल जायत फेर परीक्षा हैत
हँ
अहाँकेँ चाय सब भऽ गेलै
हँ भऽ गेल
अच्छा
चाय तऽ जरूरिये छै सभकेँ
हँ चाच तऽ भऽ गेलै
बाल बच्चा सब पढ़ै छै कि नहि
हँ पढ़ैत य
अच्छा
अखैन तत्काल नहि पढ़ैतियै छोटकी साँझ दीपक जलबै यऽ साँझ दै यऽ बड़की मोबाइल दखैत यऽ
अच्छा
चचा जी हेथिन दुकान पऽ
हँ चचा दुकान पर छथिन
हँ
दुकान सब बढ़िआँ चलै छै नऽ
हँ चलैत यऽ
अच्छा
बकी दादाजी सब ठीक छथिन
हँ हँ ठीक छथिन अहाँ गो परिवार मे सब ठीक यऽ
हँ सब ठीक यऽ माँ कए रहल छथिन बड़की बहिनसँ गप दादी अहिना बैसल अछि
अच्छा हँ बाबा
बाबा एखन नहि आयल यए कतहु भ्रमण कऽ रहल हेथिन हब आबियए जायत किछ समयमे
हँ
हुनकर समय भऽ गेलै यऽ
हँ से तऽ
हँ
आब किछु देर मे खानो बनत
हँ अहाँके की बनत खाना
हमरो एतऽ माछे अछि
तब तऽ सेमे सेमिय फेर की गेप आँय दुनू गोटाके तऽ बराबरे यए
हँ
दोसर लऽ न आन त छत
खाली स्वाद अलग हेतै चीज तऽ एके छै
स्वाद किया अलग हेतय
बनल हेतै अलग अलग ने तें स्वाद अलग हेतै बाकी चीज तऽ एके ने अछि
नहि नहि से गप नहि छै ककरो करू कम हैत ककरो बेसी हायत
हँ उएह बात हेतै आओर की हेतै
और सब बताउ
आ ओर सब तऽ ठीके यऽ
अच्छा
आर घरमे सब ठीक यए
सब ठीक य ओर सभ दिल्ली बात भेल
हँ गप भेल किछु समय पहिले केलक माँ
अच्छा
हँ सब ठीक छै भाय के कनिटा तबियत खराब छै
ओ तबियत खराब भए गेलै हन तऽ देखलखिन ने डॉक्टरसँ
हँ देखेलखिन तऽ बड़ उएह भए जाइ छै कनि ज्यादा भए गेलै असगर रहै तऽ
ओ
पिताजी गाँंव आबि गेलैतह तऽ कने बाहारो आाहरके खाना सब खा लेलकै तऽ
ह ह बाहरके खानामे भइए जाइ छै केहन कहाँ तेल सब दए दै छै
हँ तऽ डॉक्टर दबाइ ववाइ देने छै
ओ
हँ
दबाइ खा तऽ आराम भेलै नऽ
हू दू तीन दिनसँ ऑफिसो कहाँ जाइत रहै कामो पर न जाय पाबै तऽ छुट्टी लेना रहै तबियत केना बेसी खराब भए गेलै रहै
अच्छा
हँ
आ दवा वा लै छै आब
ओ पप्पा ठीक यऽ हनक
तो एखन गांव से गेल लखिन जतय काम करै रहथिन ओतऽ अथी छुटि गेलै प्राइवेटमे तऽ इएह भए जाइत छै
हँ तऽ कम नहि मिललै
एखन तऽ ने मिलल अछि आब देखियौ की होइत छै एक दू जगह बात केला छथिन आब जे हुए
अच्छा हँ अयलाके बाद तऽ भइए जाइ छै
प्राइवेट वलामे तऽ भइए जाइ छै छुट
हू
कि सात आठ दिनके टाइम लए क एलै तऽ ओतबा टाइम मे चल गेलखिन
हँ
लेकिन तैयो भए जाइ छै आब एक दू जगह गप केलखिन ये आब देख की होइ छै
हँ फेरत सेते तऽ करथिन छै जे ओ मोन खराब छै हुनकर तऽ हुनको ते एक आदमी चाही ने
हँ पिताजी आबि गेलखिन रहऽ तें दिक्कत
ह अ भै